हँ आओर कहियौ की हय की क रहल छी?
रोटी बना रहल छी।
हम त खाओ लेलौ खाओ लेलौ।
हय
हय की हमरा भूख लागल छेले खा लेलियै मतलब खा रहल छियै प्लेट हाथे में छै।
जे कहिलियै खाओ लेलियै अ बे कहै छियै प्लेट हाथ में य
खाए रहल छियै। हाथे में छैे प्लेट।
अच्छ हम तऽ एखन बनाबिते छी।
नै आइ अचानक स भूख लाइग लेगै तऽ हम खा लेलियै।
हँ देखियौ सही बात छै जे सहल रहै छै। सब स बादमे खा लै छै।
ई बात तऽ छै।
हम तऽ एखन तक हिन केँ सभ केँ देलियैन हे गरम ईसभ कहलखिन बना कऽ दऽ दिय। हम हिनका दऽ रहल छियाइन काइलह तऽ हिनका जाय केँ छैन भोरे छए बजे जेथिन। तऽ कहलियै अहाँ खा लिय जबतक हम अपन।
कत
बना टाटरगंज जेथिन काइल भोरे छ बजे।
बाइके स।
नै नै बाइकसँ नै जेथिन एक दिन गेल रहथिन अ कत गेल रहथिन रामगढ़सँ आगाँ हँ तऽ नै ऐ ब ओ देखने हेबै खूब बड़का एक्सीडेंट वाला सीन से पैड़ गेले रहेन पाला। तै दुआरे अइबेर कहलियैन ने ज़े नै जाय ले।
नै नै सबसँ बढ़िआ कैब बुक कऽ कऽ चैल जाउ।
नै तऽ बस स जाइ छथिन इ सब तऽ
वाह।
कैब वला सब ओ टाका जादा लै छै ना
अखनी ह
ताइ स
ऐत दू तीन आदमी हेथिन न।
नै नै असगरे जेथिन। हू मार्केटिंग करथिन असगरे जाक।
अच्छा अच्छा
तै स और सब आदमी आइब गेलैथ
हँ भाईजी यो आबि गेलखिन नै
बुची सुत गैल
नै अखन कहाँ फोन देखय छलय पिताजी केँ बुलेट प आवाज़ सुनलकय त फोन रख देलकय।
बाबा हम कऽ हमरा देलासइ हम नै लेलौ हँ।
अच्छा डोरे नै ह ओ बौआ सब कऽ तऽ मोबाइल मिल जाय छै तऽ भए गेले।
खाना खा कऽ आबै छी।
हुनकर बौआ सभ ट्यूशन तऽ छुट्टी भऽ गेल हेतैन न सभ तऽ घर गेल हेथिन न
हा।
ह।
कनि नओ। कते साढ़े साढ़े आठ बजे तक पप्पा जी पढ़बै छै। बच्चा सभ के।
हँ।
हा। तऽ ओ चार बजेसँ ल क साढ़े पाँच छओ। बजे तक पढ़बै छथिन।
ओ ओहि। बीचमे अहँ रहै छी ने।
हँ।
हू।
अरे हमरा टाइम रहै छै। तऽ हम घुस जाइ। छी नहि तऽ रहल तहन तऽ फेन बतेब।
इहे चीज तऽ भऽ जाै घोर काज फुुरसत मिलते ते ने पढ़ाबा मे।
नहि तऽ बस खाली ओ शनि दिनके टेस्ट लै घड़ी मे कियकि ओ पूरा। क्वेशस्न पेपर सुखरे दिन पूरा बनेबाक रह छै। सभ बच्चाके तऽ क्वेशचन पेपर बना क। प्रिंट आउट निकालिके राखि दै छियै। आ भोरमे फेर अप्पन।
हमरो बौआ सभ। के तऽ आब इक्जाम चालू हो जेतै।
ह।
ह।
कोन क्लास मे छथिन। ओ बड़की।
थ्री में।
थ्री मे अच्छा।
ह ह।
बच्चा सभ के बड बोर्ड लेकिन पता छै। गर्मी छुटी एक महीना में। पे नहि। चले पता या।
अरे एकर सभ एक महीना के हेबे नहि करै छै। एकरा तऽ पन्द्रहे दिन के होइ छै।
पते नहि चले ह।
हम तऽ कतहु नहि गेलहुं गेलहुं माँ के खतम हो गेल रहथिन। आउर सोच के। किछो रखने रहियै। ओतय जेबे ओतय जेबै। बीच में ओ खतम भऽ गेलखिन। तऽ कतहु नहि गेल सासुर घुमि। कऽ एयलहु।
हाँ सभ। सँ बड़का काज प केलहुँ।
सभ से बड़का काज क के आइले न। तऽ उपकार। कैलका न।
एहि बेर हमहहुँ सोचलिय एहि बेर हमहहुँ सोचलियै दुर्गा पूजा में गाँव जायब।
दुर्गा पूजा अबेर बहुत नीक होइ ह एतय एहिबेर नहि जाउ बहुत सुन्दर। होइ हइ।
त सोचबे केलियै। एखन तऽ कोनो फाइनल नहि केलियै हे।
नहि सुनै छियै जे एहि बेर एतऽ बहुत सुन्दर। बहुत सुन्दर होइ छै। कॉलेजमे जे छै। से बहुत बढ़ियां बनि। रहल छै। माता रानी के मूर्ति। एत। कहिओ घुमऽ गेलयेन की नै।
नहि हाँ ओत। गेल छलिए रेलवे स्टेशन य ओतय। ताहिके बाद स अहाँके। श्यामली स्कूल लग मे अछी त। बुकिंग कर हो।
काल्यऽ जगन्नाथ। जी निकलथिन अपन यात्रामे।
की भेल है नै।
भगवानो एक बेर नानी गाम जाइत छथिन। आ हमसभ। इंसान भऽ कऽ नहि जा पबैत छी।
वह न।
की कह सकै छी।
हुनको फुरसत भेट जाइ। छैन। साल मे एक बेर निकालिय लै छथिन लेकिन हमरा। लेकिन हमरा सभ के फुरशत नै भेटैत छै।
हमर सभके तऽ संडे को हे नहि भेटैए य।
संडे के आओर बेसी काज रहै छै। अहाँके। नहि पता जेहि दिन छुट्टी रहै छै। ओहि दिन बेसी काज रहै छै।
हाँ स्पेशले किछ रहै छै। हो बुझाइया।
ए बहुत स्पेशल भऽ जाइत छै।
ओहि ने।
आ दिन तऽ आन दिन ने हमर खाना पता बारह साढ़े बारह एक बजे तक प्रॉपर बनि जाइ छै। प्रोपर बनि जाइ छै। आ संडे नहि दिनका खाना संडे दिन क पता। तऽ आई तीन बाज छी।
वाह वाह भरि दिन कथी। करैत रहै छियै।
नहि मम्मी रहे छतिन मम्मी अपने हिसाब से करें छतिन। हुनको फोन मीटिंग अगैराह वगैराह। सभकिछु। देखैत सुनैत चाइए पियैत पियैत तऽ बैज जाइत छै। एगयारह। तपर डिसाइड होइ छै। की बनतै नहि बनतै।
ह।
मम्मी जहन रहैत छैत तखन मम्मी मम्मी के खाना के डिश रहैत छै। ओ बथुआके। सुखरा जे होइएा। तकर सब्जी तकर बाद। छुट्टी किदैन। किदैन के मतलब साग पात। बथुआ। के सीजन ऐत न मम्मी। ओकरा न बीड़िया बना के ओकरा बीड़िया बना कऽ राखै छथिन। बथुआ। क चना क साग क अथी। क पता न बहुत रंग के
ह ह।
हमरा पता य सभ से निक लागेय कुम्हरोरी।
हमरो बड़ नीक लगयए एतहु भेटे छै। आम एतो बना सकैत छी कुम्हर। तऽ बहुत नीक भेलेट कुम्हरो के तरकारी खेबे। तऽ सज पाकल कुम्हर। जे भेटैत रहैया ने जकर कुम्हरौरी बनाबैत छियै ओकरो तरकारी बहुत नीक बनत कुम्हर खरीद कऽँ लोआ ओकर बढ़िआ। काटि कऽ जेनाहिते। सैजमनि बनाबैत छी तेनाहिते बनबियौ तऽ बड़ सुन्दर बनत।
नहि हमरा किओ जे सन्देश दै छै। ने तऽ कहै छीय हमरा कुम्हरौरी अदौरी दिहै बस।
अच्छा नैहरसम में होछे। एतबे चीज हाँ हमरा केओ दैया तऽ हुनका। कहै छै। भैया अचार दऽ देब बस ओहिसँ। बड़का किछु नहि चाही।
नहि अचार तऽ हम अपने। बनाबै छी मम्मी हमसभ। बहुत बनबै छियै अचार तऽ हम अपने। अच्छा अहाँ के एकटा हम चटनी खुएब। आम के अदरक छै। लहसुन। नहि नहि ओकर अचार टाइप के चटनी टाइप के बन छैलौ। पाइन नहि दैने छैलौ। तऽ अहाँ के खराब। नहि हेतै। एक साल तक। हम हर साल बनबै छियै आमके। ओहिमे आम छैय। आम छै। ओहिके बाद अहाँके। अदरक छै। लहसुन छै।
आजार सुनिय बडीक।
नहि काल्हि। काल्हि। काल्हि। चिटिंग। को के देखत छिय।
नई पता चलल। हेलो।
कायल हमर बेटा बड तंग बहुत नीक लागत शाम ककरनो कोनो कोनो पाठा नहि किछु भेटल न रोटी बना लियो ओहि संगे खा लिअ मस्त लागत
आ हमर बौआ सब के ओ नहि आमक खट मिट्ठी बने हेन गाम सब मे
हँ
तऽ ओ बहुत नीक लगै हन पराठा बना दियौ खट मिट्ठी दऽ दियौ तऽ सब्जी नहियओ देबै तऽ बहुत सुन्दर सँ खा लैत
नहि त ओ तऽ चलू ठीक छैय अहाँ के बौआ तऽ चलू रोटी त खाअ लैय ने हमर पुत्री नहि खाइ छथिन।
नहि इ तऽ खाय लैय हन फेर इ दूध रोटी रोटे नहि खायत दूध पियत जरूर रोटी संगे नहि खायत
रोटी भुजीया अहाँ देबै न तऽ खा लेबाक छैय न नहि खेतै। नहि रोटी भुजिया खेतै नहि सब्जी रोटी
पहिले हमर बड़की बड़की बेटी के सेहै आदत छला खूब बेकार बस ओ आलुओ खाइत तऽ अहाँके सब्जीमे सँ धोइ कऽ ओकरा देबय पड़ै छलए हमरा सबके। एते मतलब ओकरा मे मेहनत करऽ पड़े छला मगर आब जहिया से हमसब एतय रहै लग लौ सब आदमी तऽ हिनकर पपाजी खा देथिन धोइ कऽ आलू ओ जे भी साग पात रहै छनि सबचीज खुआ दैत छथिन आ बेसी जहिया सब्जी बनि गेल तऽ ओ कहथिन जे भोरेमे ' ओकरा आटा मे भरि दियऔ सानि कऽ पराठा बना दियऔ ओ सब खा लेते ओह बहाने सब्जी मुँहमे जेतै
नहि त वएह छैय इ किछु नहि खायत किछु नहि दाइल भात एकटा आलू बस फ्राई कऽ दियऔ हल्दी दऽ क नमक दऽ के पेक
ह तऽ फेर सब्जी उब्जी जे बनाबै छीय न ह तऽ ओकरा जे छैय से उहे करू ओह कऽ दिऔ भेर भेर कऽ बनेबै बड सुन्दर बनत
धान प च बु बु
हम तऽ रेगुलर बनाबैय अछी कहियो कहियो बेच जाइए सब्जी कयौ कि सब दिना बेच जाइ हन बुझा जा आब सब्जी नहि बनाबऽके मने
देखियौ की होइ छैय कोनो कोनो दिन पता या तऽ बेसियए बनि जायत आ या तऽ कोनो कोनो दिन एहन। मने एहन मने जे मतलब पता चल पीछा जे खायइ लए बैसल ओकरा किछ भेटबे नहि केलै
अरे हमर बहुत दिन एहन भेल ये जे हम पूरी उूरी बनाबे अछी जहिय के त हमरा दोसर तेसर बेर आटा सानय पड़ेय। हम सब दिना के अंदाज से आटा सनलौ तऽ सब के एहन सब्जी नीक लाग जाइय हमरा घर मे से ओसब बढ़िआं से खाय लगै छथिन एते नीक से खाय लेत तऽ हम कहबै बाबा हम भूखले कहियो कह। ओकर दिन वाला भात रहै हन ह तऽ ओ खााकऽ रहि गेलहुँ कि कऽ सकैत छी आ बुझ सुन
टा से बेसी नहि हँ ओ तऽ सुत नटंकी छै। ओकरा दूध रोटी देलियै नहि खेलकै दही खाना है हमहु मैगी खिलाओ। हम एखन दस बजे में। मैगी बना देियै।
मैगी भसी नहि दियौत। मैगी इ वाला खोबे ने आटा वाला जे मैगी अबैया ने गहूँं वाला
नहि मैगी हम दैते नहि छियै मैगी ओ खेबे नहि करैतै बस ओकरा बनबैके। एक। दाना जे कहे छै। ने अहाँ के एक बेर एक बाइट एक चमच लेते ओहिके बाद न छोइर देत्तई। उ नहि खेते आ बताइयै ने
आटा वाला चकोर अवे छै। एगोज वेजिटेबल वाला भी अबे छै। ओ।
पप्पा कैंटीन से आनै छथिन। ने हमरो सभ समान कैंटीन से अनले छथिन मैगी आनलखीन। तइ पर ओ ओटस आनि क देलखिन य खेथिन।
चौकोर ओकर खा। नहि तऽ बढ़िआ। रहतै चोकोर सभ खेनाइ तऽ जरूरी रहै छै। आइ कालहि बच्चा सभके।
देखियौ बच्चा सभ। के किछु न अपन मूड छै। अपन मूड रहतै तऽ सभ। किछु खा लेतै आ हम अहाँ। आ हम अहाँ। कतबो नाक रगड़िके रहै छबे। ने ओकर नहि मूड रहतै तऽ अहाँ किछु। कऽ लियौ नहि क नहि खा सकैया चाहे किछु भऽ जाय।
बच्चा सभ में आदत छै।
दूध रोटी कहतै तऽ ह ह लोक कहै छै। मैया के जीवन गैया सनक। पुत सभ क सयन। हेय के उठ के हय के गेली दूध रोटी बना देली। किया ओ खेथिन। ना तुम खा ले ने हम नहि खायब ना। हँ इ सभ के पसिबले ने। छै।
तऽ खाए नहि सकै बच्चा सभ जे अहाँ कहबै से नहि खा सकै। दहीए खुआ। दौ ने दही रोटी खुआ दियौ बड़ सुन्दर से खा लेस।
रोटी खेबे ने करते।
दही खेते तऽ दही ने दूध के। भोर क पोड़। देबे ने अपने से तऽ फ्रिज मे। पोरा जैत राइत। क हां त दही जे अप्पन। पौर के जे बनेबे तो बउआ खैत। तऽ कोनो खराबियो नहि करत।
कर ह।
से ओ ख खुएबै। तऽ बड्ड। नीक फायदो करतै। अ नय द ओकल। लस्सी वगैरह बना क पियअबियौ हँ तो लस्सी तऽ।